ह हेलो कि हाल चाल बहिन सब ठीकबा
अहाँ की करैत छियैक
बस भोजन पानी के तैयारी होबै छै
अच्छा हमूँ बैसे छियै
आइ अहाँ बड़ी सजी सजीके कतय जाय रहैत छी
आइ हमर भतीजी के कोजगरा छियैक मिथिला मे कहल जाय छै कोजागर बिना बिया अधूरा ताहि लेल माखन पान सिन्दूर लऽ कऽ जा रहल छियैक
अच्छा हमर शहरमे पढ़ल बढ़ल छी हमरा ईसभ रीति रिवाज बुझाइत नहि ऐ छै कोजागर मानै कि खाली रसम की एकर कोनो मतलब छै रैति रिवाज खाली रसम नहि होइत छै ई हमरा आर पह चान छै
हमर जड़ी छै कोजागर मने नव दुल्हा दुल्हन के पहिला शरद पूर्णिमा मान्यता छै जे एहि राति लक्ष्मी
जी पूछैत छथि कोन जगती मने के जगि रहल अछि
जे जागी के पास पासा खेलैत छै लक्ष्मी हुनका घर अबैत छथि
पासा खेलायसँ धन कतयसँ आयत ई तऽ अन्धविश्वास भेल न न एकर प्रतीक पुछू पासा जीवन के अनिस जेतता छै
दुल्हा दुल्हिन सिखाओल जाइत छै जीवन मे सुख दुख पासा जेका आबत जाइत रहै दुनू के मिली के खेलाइ पड़तै हारी जीत मे संग नही छोड़बाक
आराती भर जागब मने जागत रहू आलसी नहि नही बनु ई तऽ बहुत गहीर बात भ ऐल हम तऽ समझैत रही जे बस माखन खाय लेल बहाना छी दीदी मिथिला मे तऽ रीति रिवाज बहुत छै जनम सँ मृत्यु धरि सभके पाछाँ एहने के अर्थ छै सुनू जखन बच्चा जन्म लैत छै तऽ छठियारी होइत छै छठम दिन विधाता बच्चा के भाग्यो लिखैत छथि हँ हँ इ मानवता असल मे छठियार माय के आराम ल लेल छै अच्छा छे दिन धरि माय के पूरा सुते देल जाय छै अच्छा गरम पानी गरम खाना अजवाइन के पानि विज्ञान कहैत छइ पोस्टपार्टम केयर होवै छै अच्छह आ मुण्डन बाल कटवाइ मे की धर्म
मु्डन शुद्धिकरण छी गर्भ में बच्चा के माय के रक्त मांस से पोषण भेटाइत छै मुंडन के बाद नवजीवन के शुरुआत संघी मुंडन के बाद बच्चा के माथा पर धूप लगैत छै विटामिन डी भेटाइत छै आ बाल दान अहंकार के त्याग प्रतीक छै
छै विवाह रीति सबस बेसी हल्दी मेहदी मड़बा दुआर पूजा सिन्दूरदान कन्यादान एकर सबके मतलब
एक एकटा बुझू हल्दी एन्टीसेप्टिक छैय
हँ ब्याह से पहिने तनाव हल्दी उपटन से त्वचा मे निखार खार कीटाणु दूर होवे छै अच्छा मेहन्दी ठंडक देय
तनाव
आउर कम करे छै अच्छा नव दुल्हन के डर होइत छै मेहदी के ठण्डक मन शान्त करैत छैय आ मारबा बाँस गाड़ी के छप्पर
मरबा समाज के स्वीकृति छैक पूरा टोला मोहल्ला मिल के बाँस काटैत छैक मड़बा ठार करैत छैक मने ई बियाह मे हमसब साक्षी छी दुःख सुख मे संग देव
दुख मे संग देब प पति छै जे सबके सिखाबक छैट सिन्दूरदान तऽ सबसे भावुक पल
हँ सिन्दूर मे पारा होइत छैक जे माथा केँ नस के सक्रिय किए करैत छै रक्तचाप नियंत्रित करैत छैक जेकर असली अर्थ छैक कि माँग भरब मन जीवन भर के जि
के जिम्मेदारी लेब कन्यादान के मतलब बेटी के दान नहि गोत्र दान बेटी के नव परिवार मे गोत्र बदलैत छैक ताहि से विश्ववृद्धि वंश वृद्धि होबय छै अच्छा मुदा किछु रि ती बड़ा कड़ा लगैत छै जेन विधवा के रंगीन साड़ी नहि पहिरब चू तोरी तोड़ि देब ई तो अन्याय अछि तो सए प्रतिशत कहल ई रीति नहि कुरीति छैक असल रीति संवेदना सिखाबैत छैक दन्ड नहि सीता बन गेली राम हुनका त्याग नहि केलथिन विधवा के सफेद साड़ी मुगल काल मे सुरक्षा लेल शुरू भेल छेलै किएक तन रंगनील कपड़ा देखी सेनिकान करैत छल अबू सही नहि आ विधवा के सेहो जीवक अधिकार छैक हँ दीदी आब दहेज आ दहेजके रिवाज
दहेज कहियो रीति नहि छैक स्त्री धन छलय बेटीक कें पिता उपहार दैत छलाह बेटी के नामसँ बर पक्ष के माँग लोभ छी नहि मिथिला केर असली रीति छी तिलक वर के सम्मान में फल मिष्ठाना की नगद गाड़ी मधुश्रावणी के रीति के बारेमे कहू पन्द्रह दिन धरि नवविवाहिता मौगी सप के पूजा करैत छै क आे
ह अहाँके हम बताबै छियै हमरा आर गप सुनू बोलू मधुश्रावण नरी शिक्षा क री ठीक सावन मे नव बहु नहर आबैत छैक पन्द्रह दिन धरी बुढ़ प सब गौसाउन कथा कहबैत छी जेना बहुली भष शरी उषा
माध्यम से पति पत्नी धर्म परिवार प्रबंधन संकटमे धैर्य सिखाओल जे छय साँप के पूजा कर के खेत मे साप मुूसा खाइत छैक फसल बचैत छैक किसान केँ
के मित्र के सम्मान ई शाम चकेबा तऽ हमरा बहुत नीक लगैत छैक माटिकें मूर्ति भाय बहिनके शीत शाम चकेवा नारी मुक्तकि पाबैन छैक कथा छै अ के भााय सेवा पर झूठा आरोप लगायल सम तपस्यके ओ के भाय निर्दोषित क्ले ई रीति सिखाबैत छैक नारी अत्यचार भेल पर चुप न रहू लड़ू आ माटी के मूर्ति बना के सर्जन माटी से बनल माटी में मिलल ई जीवन के चक्र छै अच्छा जुड़ शीतलमे बासी भात खायके पैदके पैर छुबीके आशीर्वाद लेबाक एकर की महत्व
जुड़ जुड़ीशीतल नओ वर्ष छी मिथिलाकें तुआ बासी आम के टिकोरा गर्मीसँ लड़बाक आहार बासी भात में गुड बैक्टेरिया होयत छैक पेट ठंडा रखैत छैक
छै
पैग के आशीर्वाद माने जड़ी से जुड़ब आधुनिक पीढ़ी हैप्पी न्यू ई अर एक जनवरी के मनाबैत छैक आओर अपन माटि पानि केँ नवर्ष बिसरि गेल
किछु ल लोकक कहैत छी रीति रिवाज समयके बर्बादी ऑफिस आर करियर केटा मे टाइम नहि
घड़ी देखिक के सम्बन्ध नहि निभओल जाइत छै रीति रिवाज रुकबाक बहाना छी भाग दौड़ के जिंन्दगी मे माँ बाबूजी के पैर छुई लेल बहिन से ठिठोली लेल भायके मुँह उखाड़ी लेल ईसभ मेंटल थेरपी छै जापान मे टी सेरोमनी चारि घण्टा के होइत छैक ओकर टाइम वेस्ट नहि कहैत छै कल्चर कहैत छै
किछु रीति मे खर्चा बहुत गरीब आदमी कर्ज लएके बिआह करैत छथि श्राद्ध करैत छी
देखू जेना यही तऽ विकृति छैक रीति कहैत छैक श्रद्धालु बना देलक दिखावा श्रद्धा माने श्रद्धाँ सँ पंडित जी कहे छथि एक लोटा जल
जल एक मुटठी
सेहो श्राद्ध जब भइत छै मुदा हमसभ समाज के डर से एक्यावन टा ब्राह्मण के भोजन करबाबैत छी लोक कहत ई खेती नहि बीमार छैक
आ सुनू ने सखि हमरा आरके एकटा काल आबैत छै तऽ हमे अहाँके त तनिका देरी मे ठीक छै हँ ठीक छै
चलू ठीक
ठीक अहाँ के करब हँ ठीक छैक